हेलो।
नमस्कार।
जी नमस्कार।
आइ हम। मेहनत आ सफलता पर चर्चा करै। चाहै छी हमरा लगैत छै जे जीवनमे सफलता। त केवल भाग्यसँ नहि। बल्कि निरन्तर मेहनत ढेरी आ सही दिशामे प्रयाससँ प्राप्त होइत छै।
हँ बिलकुल सही कहलियै मेहनत ओ आधार छै जकर बिना कोनो पैघ उपलब्धि सम्भव नहि होइत छै।
कली हम सोचै छलहु जे बहुत लोको सफलता देखिक के ओकर परिणाम तय देखैत छथि मुदा ओकरा पाछाँ संघर्ष नहि देखैत छथि।
सह कहलिय हर सफल व्यक्तिके अपन जीवनमे असफलता कठिनाइ आ निराशाक दौरसँ गुजरब पड़ल होइत छै।
हमरा लगै छै जे असफलता वास्तव मे सिखबाक एक अवसर होइ छै। जे व्यक्त के आओर मजबूत। बनाबै छी।
बिलकुल जे व्यक्ति असफलतासँ डरैत नहि अछि ओहि लेल सफलता प्राप्त करने आसान जाइत छै।
सच कहू त मेहनत केवल शारीरिक प्रयास नहिह बल्कि मानसिक दृढ़ता सेहोव होइत छै।
हँ कैकी लगातार प्रयास करैत रहनी आ हार नहिही मानने मानसिक शक्ति असम्भव होइत छै।
कनि हम एक विचार पढ़लू सफलता ओहि व्यक्ति के भेटल छै जे लगातार प्रयास करैत रहैत छै। चाहे परिस्थिति। कोनो हो।
ई बात बहुत प्रेरणादायक छै निरन्तर निरन्तरता सफलता लेल सबसे महत्वपूर्ण गुण सभमेसँ एक छै।
करा। जे आजुक युवा सबके तुरन्त परिणाम चाही मुदा वास्तविक सफलता। सब लेबे छै।
बिलकुल धैर्य या सफलता तक सभस पैघ साथी होइत छै।
सच कहू तऽ मेहनत कखनो व्यर्थ नहिह जाइ छै भल परिणाम देर से मिलै।
सही बात प्रत्येक प्रयास भविष्यमे कोनो ने कोनो रूपमे लाभ दैत छै।
कली हम सोचे छलू जे आत्मविशास। थड़ा सा मेहनत जतन सघ चलै छै। तखन। कोनो लक्ष्य असम्भव। नी रहै छै।
बिलकुल विश्वास व्यक्ति के आगे बढ़ाक ऊर्जा दैत छै आ मेहनतर ओकरा ओकरा दिशा दैत छै।
हमरा लागे छै जे सफल लोक। सबक एक समान आदत होइत छै निरन्तर सीखना आ कभी रुकनाय नह।
हँ ओ लोक हर दिनके अपन सुधारक अवसर मानिते छथि।
सच कहू त मेहनत। एक बयन निवास। जकरा परिणाम भले देश से भेटे मुदा बहुत मजबूत होइ छै।
बिल्कुल एहि निवेशक ब्याज जीवन भरि मिलैत रहैत छै।
कली हममे एक प्रेरणादायक बात सोचे छललू मेहनत भाग्य बदलि सक छै।
ई विचार बहुत शक्तिशाली छै प्रयास भाग्यके सेहो आकार देबाक क्षमता रखैत छै।
हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति अपन लक्ष्य परर ध्यान देत आ निरन्तर प्रयास करैत रहत तऽ सफलता निश्चित भेटत।
ता कहलियए मेहनत धैर्य आ सकारात्मक सोचक सङ्ग जीवनमे कोनो सपना पूरा कयल जा सकैत छै।
आइ हम समय प्रबन्धनपर चर्चा करैत चाही हमरा लागैत छै जे जीवनमे सफल होयबाक लेल समयक सही उपयोग बहुत जरूी छै किियकि समय एक बार गेल तऽ फेर वापस नहि आबै छै।
समय वास्तवमे सभसँ महत्वपूर्ण संसाधन छै जे पैेशामे सेहो बेसी महत्वपूर्ण मानल जाइत छै।
राम काली हम सोचे छलहु जे बहुत लोको दिन भर व्यस्त रहैत छथिन मुदा ओकरा बावजूद ओ किछु खास उपलब्धि नहि कहि पाबै छथिन।
सही कहलियए कारण ई होइत छै जे व्यस्त रहनी आ उत्पादक रहनाइ दुनो अलग बात छै।
हमरा लगे छै जे समय प्रबन्धन। मतलब ई छै जे सही समय पर सही काज करनाइ।
बिलकुल जा प्राथमिकता स्पष्ट नहि होइत समय बर्बाद होयबाक सम्भावना बढ़ि जाइत छै।
सच कहू तऽ मोबाइल आ सोशल मीडिया आजुक समयमे सभसँ पैघ समय बर्बाद करबाक कारण बनिि गेल छै।
हँ मुदा अगर ओकर सही उपयोग कयल जाय ई सिखबाक आ विकास बहुत नीक साधन सेहो बिना सकैत छै।
कली हम एक विचार पहिलु समयक सही उपयोग जीवन सफलता निर्धारित करै छै।
ई बात बहुत गहरी छै जे व्यक्ति समय के सम्मान दैत छै समय सेहो ओकरा सफलता दैत छै।
हमरा लगैत छै जे विद्यार्थी जीवन मे समय प्रबन्धन सीखनाइ सभसँ जरूरी कौशल होइत छै।
बिलकुल पढ़ाइ लेल खेल आराम आ सिखबाक बीच सन्तुलन बनबाक बहुत आवश्यक छै।
सच कहू त ई लोक योजना। बना क चलैत ओ लोक अधिक।।। फल होइ। छथि त।
सही बात योजना बिना समय बिखर जाइत छै आ ल्ष्य दूर भ जाइत छै।
कल हमम सोचे चलू जे छोट छोट समय सहिी उपयोग कर के बहुत पैघ परिणाम प्राप्त क जा सक छै।
अहाँ खाली समयक सही उपयोग व्यक्तिके आओर उत्पादन बनैत छै।
हमरा लगै छै जे अनुशासन समय प्रबन्धन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छै।
बिल्कुल अनुशासन बिना समयक नियन्त्रण सम्भव नहि छै।
सच कहू तो सफल व्यक्त सबब समय के बर्बाद नहि करै छथि ओ ओकरा निवेश करैत छथि।
सहके लिए समय निवेश करल आ भविष्यमे ओकर लाभ निश्चित भेटैत छै।
कलियम एक प्रेरणाादायक विचार पढ़ लु जे समय पर सम्मान करै छै आओ जीवनक सम्मान करै छै।
सुन्दर विचार छै ई हमरा सबके जागरूक बनबेके छै।
हमरा विश्वास छै जे हम सभ समयक सही उपयोग करब तऽ जीवनमे बहुत आगे बढ़ि सकैत छै।
बिलकुल समय प्रबन्धन जीवनक सफलता लेल एक मजबूत आधार छै आ एहि सिखबै कोनो व्यक्ति अपन भविष्य बेहतर बना सकैत छै।
समय प्रबंधन पर आओर गहरा सोचब जाय तऽ एक बात स्पष्ट होइ छै जे दिन भरक छोट छोट आदत सब मिली के जीवनक दिशा तय करै छै।
बिलकुल व्यक्ति अपन दिनक शुरुआत योजनासँ। करैत छै ओ अधिक व्यवस्थित आ शान्त जीवन जीवित छै
कली हम सोचैत छलहुँ जे बहुत लोको समयक कमी नहि बल्कि समयक। गलत उपयोग कारक परेशान रहै छथि ।
सहीके लिए प्राथमिकता सही नहि होइत जरूरी काज सेहो पीछे -रहि जाइत छै।
हमरा लागैत छै जे सुबह समय सबसे मूल्यवान होइ छै किियकि ओ समय मन सबस ताजा रहै छै ।
हँ एहि कारण सफल व्यक्ति प्राय -अपन दिन शुरुआत जल्दी करैत छथि ।
सच कहू तो दिन बरक काजके छोट छोट भागमे बटीे करनाइ बहुत। बहुत असरदार तरीका छै ।
एके -बेरमे बहुत काज करबाक बजाय कर्मबध ढङ्गसँ काज करनाइ बेहतर होइत छै ।
कलिय हममे एक विचार पढ़लु समय ओ नह जे गुजरि जाइ । समय ओ छै जे । उपयोग कयल जाय ।
ई बात बहुत महत्वपूर्ण छै उपयोग एकल गेल समय- जीवन बनबैत छै।
हमरा लागै छै जे ध्यान भंगग होय आजुक सबस पैघ समझसँ बनि गेल छै ।
सह बात एकाग्रता बिना कोनो काजमे उत्कृष्टता सं्भव नहिह छै ।
सच कहू तो जेल लोकोग समय के बर्बाद करैत छथिन आओर धीरे धीरे अपन लक्ष्य दूर। भय जाइत छथिन ।
छोट छोट सुधार स्थिति बदलल जा सकैत छै ।
कली हम सोचे छललू जे िजिटल डिस्ट्र्शन कम क । तऽ उत्पादक । त बढ़ि सक छै ।
बिल्कुल मोबाइल उपयोग पर -नियन्त्रण समय प्रबन्धन सभसँ जरूरी हिस्सा छै।
हमरा लगैत छै जे लक्ष्य लिखेके रखनाइ व्यक्ति के फोकस बनबै छै ।
सयके लेल लिखल ल्षमानमे स्पष्टता लाबै छै।
सच कहू तऽ समयक सही उपयोग व्यकि के केवल सफल नहि बल्कि। कि शानत असन्तुलित सेव बनावैत छै ।
बिलकुल समस्य सामन्य करणय जीवन सामन्य करण झाके छै ।
हमरा विश्वास छै जे हम सभ समयक सही उपयोग । करब तऽ भविष्य । निश्चित रूप से बेहतर मनत ।
सही बात समय प्रबन्धन जीवन ओ आधार छै जे सफलता अनुशासन आ सन्तुलन तीनूेँ जोड़ि रखैत छै ।
सच कहू तऽ दिन भरक काज के छोट छोट भाग में बैटी के । करना बहुत आसदा । तरिका छै । हेलो ।
हँ बिलकुल ।
कली हमम एक विचार पढ़ लु समय ओ नह जे गुजरी जाइ समय ओ छै जे उपयोग कल जाइ ई बहुत महत्वपूर्ण छै उपयोग कयल गेल समय जीवन बनबैत छै हमरा लागैत छै जे ध्यान भ्ंग होए आजुक सबस पैघ समस्य बनि गेल एकाग्रता बिना कोनो काज मे उत्कृष्टता । समभम नहिह छै ।
हँ एकक्रता । मनुष्य। जीवनमे नीक समय छै।
हँ मुदा। छोट छोट सुधार के स्थिति बदला जा सकैत छै।
हँ । ई बात एक नेक विचार बहुत सुन्दर छै ।
बिलकुल मोबाइल उपयोग पर नियंत्रित समय प्रबंधन सबस जरूरी हिस्सा छै हमरा लगै छै जे लक्ष्य अगर लिखी जाय व्यक्ति के फोकस बनाबैत छै । लिखक लक्ष्य मन मे स्पष्टता लाबैत छै सच कहू तऽ समयक सही उपयोग व्यक्ति के केवल सफल नहि बल्कि शान्त अ संन्तुलित सेहो बनाबैत छै ।
हँ एक।
समयक सम्मान करनाय जीवनक सम्मान करनाय जेका छै। हमरा विश्वास छै। जे हमसभ समयक सही उपयोग करब तऽ भविष्य निश्चित रूपसँ बेहतर बना। समय प्रबन्धन जीवनक। ओ आधार छै। जे। सफलता अनुशासन। संतुलन तीनो के। जोड़ी क र। छ ठीक तब बादमे बात होयत नमस्कार।